हँ एकर नियम छै दस बारह मिनट अहाँ एगो कॉल पर बात करबै
ओहिसँ कम नहि
ओहिसँ कम करबै तऽ अहाँके ओतबी के पैसा मिलत
ओ आ दस पन्द्रह मिनटसँ ज्यादा नहि कए सकैय छी
ह पन्द्रह हमै छी दस बारह बारह के बीचे मे अपने आप अगर अहाँ नहि काटबै तऽ अपने आप कैट जायत कोल
अच्छा आ एईमे दै कते छै दस पन्द्रह मिनट क
नियम नहि एकर नियम बतेने छै ग्रुपम जे एक सौ अस्सी मिनट एक आदमीके बात करेके छै।
मतलब जेना अहाँ हमरासे बात करबै हम अहाँसे बात करब तऽ एक सौ अस्सी मिनट।
हँ हँ। एक सौ, ओ एक आदमीसे नहि एक आदमीसे मात्र चारिटा कॉल कए सकै छि।
तब, दस बारह मिनटके होइ छै तऽ अड़तालीस मिनट?
हँ, आ एक तीसगो कॉल अहाँकेँ करय पड़त। तीसगो कॉल करियौ ओकर अठारह सए रुपआ छै, आब काटि खोटि केऽ जे अपन। तेरह सऽ बारह, तेरह सऽ एगारह अरब जाय छै। हमरा सभटा मिलाक एखन तक छओ साढ़े छओ सऽ सत लाखतार लाख खन ओ करितेने रहथिन हुनका हइते नहि रहै आइ एते जबदस्ती लौ अहाँ हमर पैसा देखै छी तऽ दुःख। खदम हइयब काज काज नहि करै छै हमर खूब गुड़िया दीदी, खुशबू दीदी, हमर अनुपम सभ छै
बात छै, एहिमे बात करे वला छै, ने अपन लोक रहै छै तऽ ओते अथियो नहि ने भेल।
आ ओहिस नहि पुरले ते माँ के अड्ड कऽ देले माँ के कयल ने छै अपन एम्हर। गेलहु बात कऽ लेलक हमरा सभके तऽ आदमी पुर जाइ छै ने। सभके पुुरि गेल छै, ओकर सभके पुुरि गेलै।
अच्छा तऽ पूरा पैसा नहि एले ककरो?
नहि चौदो सए रुपआ गुड़िया दीदी, सात सए एलै हन सात। से आओ देते
ओ आर अहाँकेँ कगो बकी यए।?
कल हमर चारिगो रहै एगो अहाँकेँ तऽ बर्बाद कए देलियै। पहिले वाला, आब एको करे छिय।
अच्छा ओ कोल अगर बीचमे सामने वाला केओ काटि देलक तऽ ओकर ओतबी। पैसा तऽ जतबी देर भेलै?
हँ, ओ ओहिके बाद अहाँ फेरने
ह, तऽ मम्माके किएक नहि जोड़ि दैत छियै। हम बढ़िआँ रहत
सर, सरकारी नौकरीवाला के थोड़े जेथिन।
तऽ ओते थोड़ेने देखै लए जाइत छै, बायोडाटा थोड़े ले छै, की करै छै नहि करै छै।
नहि मामाके नहि जोड़लियै। मा हमसभ अपने पुरा लेलहुँ हमरा।
जोड़ि दैतियै, एक नम्बर भए जत।
माँ ठीक छै?
हँ, ठीक छै।
खाना सभ बनि गेल?
हँ, बनि गेल छै, पप्पा खेलखिन हमसभ एखन बाकी छीय
ह, आ राहुल गेल ग
हँ, राहुल तऽ गेलै चइरेके गेले राहुल।
भेज देलियै राहुलके।
ह, तऽ की करता एतह रह मामी, की कहलियए?
वर्षा अहुँ सभके भेल हँ?
वर्षा भेलै ने रातिमे तएते वर्षा भेलै जे मामी दरभंगा वाली
ह। बाहरके आवाज नहि आबयके चाही गड़बड़ा जेतै तऽ कॉल रिजेक्ट भऽ जायत।
अच्छा, अच्छा, हँ, भेलेले बार रातिमे बारह बजेसे लए कऽ दू बजे तक भेले ह।
एम्हर भरि राति बिद बिद एले से रस्ता एहिबेर खराब भऽ गेलै की कहू मुश्किल छै त दुआ
पूरा पानि लागल
बाप रे आ ई जे भरि देलकै सामने बला पूरा भरा आ गेलै आगु में पूरा पानि थसाल कदवा भय गेले हमरो एखन मिस्त्री जन सब रहे छै दुनू साइडस खुला खुला रहै सब त ओकरा सब जोड़ा पैक करबाबै छै नओ जोने नहि आबै छलै मिस्त्री आठ पाँच छओ दिन से रहलै हन एखन बहुत छै आ बाहर पूरा प्लास्टरो करब प्लास्टर नहि ने
हँ हँ हँ हँ
आब एखन टाइम लागतै महिना दिन लागि जेतै छत सब ओहिना रहै बाहर सब माछ मिलैए की गाँवके हेलो हेलो आवाज नहि आबैय हेलो हेलो हेलो की